हलो
नमस्कार
जी नमस्कार
सब ठीक छिये नऽ
हँ सब ठीक छै
आओर बताउ आज हम एक विषय पर चर्चा करब स्वास्थ्य जीवनक महत्व
हँ
हमरा लगैत अछि जे जीवन में सबसे पैघ सम्पति धन न बल्कि अच्छा स्वास्थ्य होइत अछि किियाकि स्वस्थ शरीर बिना कोनो सुखक आनन्द नहि लै जा सक छै
बिल्कुल जे मनुष्य स्वस्थ रहत तखन ओ अपन परिवार समाज आ अपन लक्ष्य सबक प्रति बेहतर ढंग से जिम्मेदारी निभा सक
सच कहू तऽ बहुत लोक धन कमाबे में एतेक व्यस्त भाय जाइ छथि जे अपन स्वास्थ पर ध्यान देनाइ भुलि जाइ छथि
हँ मुदा जखन स्वास्थ्य खराब होइत अछि तखन दुनिआँक सब सुविधा बेकार लागै लागैत अछि
बिलकुल हमरा लगैत छै जे नियमित व्यायाम स्वास्थ्य जीवनक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा छै
बिलकुल व्यायाम शरीर कऽ मजबूत आ उ ऊर्जावन बनात अछि
हँ कली हम पार्क में देखलियो जे बहुत रास लोक सुबह दौड़ आ योग करि रहल छलह
ई बहुत नीक आदत अछि क्यूकि दिनक शुरुआत सकारात्मक ऊर्जासँ से होइत अछि
सच कहू त संतुलित भोजन सेहो स्वास्थ रहबाक लेल बहुत जरूरी अछि
हँ शरीर के सही पोषण भेटलाक बिना स्वस्थ बनाओल नहि जा सकैत अछि
हमरा लगैत अछि जे फल हरियर सब्जी य पौष्टिक भोजन नियमित रूप से खायबाक चाही
बिलकुल जतेक प्राकृतिक भोजन खायबै ओतेक शरीर स्वस्थ रहत
कलियम प्लुओ जे अत्यधिक जंक फूड अनेक बीमारी कारण बने छै
हँ एहि कारण बच्चा आ युवा सब विशेष सावधानी राखबाक चाही
सच कहू तो पर्याप्त नींद सेहो स्वास्थ्य लेल बहुत आवश्यक अछि
बिलकुल शरीर आ मस्तिष्क दोनो के आरामक जरूरत परैत अछि
हमरा लगैत अछि जे मानसिक स्वास्थ्य पर सेहो बराबर ध्यान देबाक चाहि
हँ तखन तनाव चिन्ता आ नकारात्मक सोच शरीर पर सेहो पूरा प्रभाव डालैत अछि
कल्हि हम एक विचार पढ़लौ स्वस्थ्य हि असलि धन अछि
ई बात बिलकुल सत्य तऽ अछि कियाकि स्वस्थ व्यक्ति ही जीवनक वास्तविक आनन्द ल सकैत अछि
सच कहू त नियमित दिनचर्य स्वस्थ्य आधार होइत अछि
बिलकुल समय पर भोजन समय पर विश्राम आ नियमित व्यायाम बहुत जरुरी अछि
हमरा विश्वास अछि जे लोकसभ अपन स्वास्थयक प्रति जागरूक बनतै बहुत रास बीमारी से बचल जा सकैत
हँ अस्वस्थ समाजे एक मजबूत राष्ट्रक निर्माण करैत अछि
सहि कलिय स्वास्थ्य जीवन सबस मूल्यवान सम्पत्ति ची जे बिना सफलता धन प्रसिद्धि आ सुविधा सब अधूरा लगैत अछि प्रत्येक व्यक्ति के अपन शारीरिक आ मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रहबाक चाहि
हँ स्वस्थ रहबाक लेल केवल बीमारी से बचनाइ पर्याप्त नहि अछि बल्कि शरीर आ मान धन के संन्तुलन रखन सेहो बहुत जरुरी अछि
बिलकुल किया कि जे शरीर स्वस्थ हो मुद्दा मन परेशान होतै जीवन आनन्द पूर्ण रूप से नहि लेल जा सकैत अछि
साच कहु आजुक समयमे मानसिक तनाव बहुत तेजीसँ बढ़ल रहल
हँ पढ़ाइ नौकरी व्यवसाय आ व्यक्तिगत जीवन दबाब बहुत लोकक मानसिक शान्ति के प्रभावित करैत छथि
एहि कारण ध्यान योग सकारात्मक सोच महत्व और बढ़ल गेल छै
बिलकुल योग केवल शरीर नहि बल्कि मन के सेहो साथ आ मजबूत बनाबैत अछि
कल्हिय हम देखलहु जे बहुत रास लोक सुबह पार्क मे ध्यान करैत रहल छल
हँ ध्यान से एकाग्रता बढ़ैत अछि आ मनत बेचानी कम होइ त छै
से सच कहू तो नियमित रूप से पानी क्यबइन सेहो समस्त लेल बहुत आवश्यक अछि
बिलकुल शरीरक अधिकांश भाग पानी से बनल अछि से पर्याप्त पानि पीबना जरुरी अछि
हमरा लगैत अछि जे बहुत लोग एहि समस्या ब ध्यान नहि दैत अछि
सही केेलिय मुदा छोट छोट स्वास्थ्य आदत सब भविष्यमे पेघ लाभ दैत छै
काली हम एक डॉक्टर इंटरव्यू सुनलक ओ कहैत छलो जे बीमारी से बेसी बहुत कोत बीमारक रोकथाम हो द छै
ई बात बहुत गहरी अछि कियाकि सावधानी सदिखन उपचार से बेहतर होइत अछि
सच कहु धूम्रपान आ नसाक आदत स्वस्थ लेल बहुत खतरनाक अछि
बिल्कुल ई धीरे धीरे शरीरक अनेक महत्वपूर्ण अंगकेँ नुकसान पहुँचाबैत अछि
एहि कारण युवा पीढ़ीकेँ विशेष रूप जागरूक रहबाक जरूरत अछि
हँ कियकि खराब आदत जल्दी शुरू होइत अछि मुदा छोड़नाइ बहुत कठिन होयत अछि
काल्हि हम पढ़लहु जे नियमित स्वास्थ्य जाँच सेहो बहुत जरुरी अछि
बिल्कुल समय पर बीमारी जानकारी भेटला से इलाज आसान भई जायत अछि
सच कहू तो स्वस्थ व्यक्त अपन लक्ष्य पर बेसी ध्यान केन्द्रित सकैत अछि
हँ कियकि स्वस्थ शरीर आ स्वस्थ मस्तिष्क सफल ता लेल मजबूत आधार प्रदान करैत अछि
हमरा विश्वास छी जे जे प्रत्येक व्यक्ति स्वास्थ्य प्रति जागरूक जाय समाज जीवन स्तर बहुत बेहतर सकैत अछि
बिलकुल स्वास्थ्य नगरी केँ एक मजबूत आ प्रगतिशील राष्ट्रक निर्माण करैत छथि
सही कहलिये जे स्वस्थ जीवन केवल लम्बा जीवन जीवक नहि नाम बल्कि ऊर्जावन सन्तुलन खुशहाल आ समर्थक जीवन जीवबाक कला अछि जहि जेल नियमित व्यायाम पोस्ट भोजन मानसिक शान्ति आ अनुशासित दिनाचार्य अत्यन्त आवश्यक अछि
बिलकुल हमरा लगैत अछि जे स्वास्थक महत्व बहुत लोको तब बुझैत छथि जखन ओ ककरो बीमारी से संघर्ष करैत देखैत छथि
बिलकुल स्वस्थ समय मे लोग अवसर स्वस्थ केँ समय बाद तऽ मानि लैत छै मुदा जखन स्वास्थ्य खराब होइत अछि तखन ओकर असली मूल्य बुझबैत अछि
सच कहू तऽ शरीर हमरा जीवनक बाहन जेकाँ अछि आ जे ई सही स्थिति मे नही रहत तऽ जीवनक यात्रा कठिन भए जायत
हँ आ एहि कारण शरीरक नियमित देखभाल करनाइ प्रत्येक व्यक्तिगत कर्तव्य होबाक चाही
कल्हि हम देखलो जे बहुत रास लोग घंटो मोबाइल आ कंप्यूटर सामने बैसल रहैत अछि
ई आधुनिक जीवन शैली एक पैघ समस्या अछि कियकि लगातार बेसल रहनाइ स्वास्थ पर नाकारात्मक प्रभाव डालैत अछि
बिलकुल शरीर केँ सक्रिय रहबाक लेल समय समय पर टहलनाई आ हल्का व्यायाम जरूरी अछि
साच कहुँ तो पहिने लोक सबक अधिक शारीरिक स्वक्ष शरम करैत छलो जहाँ कारण जँ अपेक्षाकृत स्वस्थ रहैत छलहो
हँ मुदा अब सुविधा बढ़लाइ सँ शारीरिक गतिविधि कम भए गेल अछि
एहि कारण मोटापा मधुमेह आ हृदय रोग जकाँ समस्या बढ़ि रहल अछि
हमरा लगैत अछि जे बच्चा सब केँ बचपन से स्वास्थ्य आदर सिखालो जाय केँ चाही
बिलकुल बचपन मे बनल आदत अक्सर पूरा जीवन संग रहैत अछि
कल्ही हम एक विद्यालय मे देखलियौ जे बच्चा सबके खेलकूद लेल विशेष समय देल जाय छल
ई बहुत आवश्यक अ छै क त खेल शरीर आ मस्तिष्क दोनो के खेर विकास करैत छै
सच कहू तऽ हँसी सेहो स्वास्थ्य लेल बहुत लाभदायक मानल जायत अछि
हँ हँसलाक बाद तनाव कम होइत अछि आ मोन प्रसन्न रहैत अछि
हमरा लगैत अछि जे परिवारक संगङग समय बिताउ से मानसिक स्वास्थ्य लेल आवश्यक अछि
बिलकुल अपन लोकसभ सङ्ग रहलाह जे मनक शान्त आ खुशी बढ़ैत अछि
कली हम पढ़लु जे सकारात्मक सोच रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाबे में मदद करे
ई बात सही अछि कियकि मानसिक स्थिति शरीर स्वस्थ्य पर सीधा प्रभाव डालैत अछि
ह सच कहु तऽ जीवन मे संन्तुलन बना के चलनाइ बहुत जरुररी छै
हँ काज विश्राम व्यायाम आ परिवार सभक लेल उचित समय हेबाक चाहि
विश्वास जे लोक सब स्वास्थ्य के प्राथमिकता देत तऽ जीवन बेसी सुखद आ सफल बनत
बिलकुल क्यंकि स्वस्थ व्यक्त अधिक ऊर्जा उत्साह आ आत्मविश्वास सङ जीवन जीवैत अछि
सही कहि स्वासथ्य जीवन आधारशिल अछि आ जे ई मजबूत रहत तऽ मनुष्य अपन सपना पूरा करबह परिवारक खुशी बढ़ावै अ सामाजक विकवास मे महत्वपूर्ण योगदान दै सकैत अछि
हमरा लगै त छै जे स्वास्थक देखभाल एक दिनक काज न बल्कि जीवन भर चल ममेदार जिम्ममेदारी अ छै
बिलकुल जे मनिष रोज थोड़ा थोड़ा स्वास्थ्य पर ध्यान देैत तऽ भविष्य मे पैघ समस्या सबसँ बची सकैत अछि
सच कहाँ तो बहुत लोको सोचैत छथि जे आब युवा छ स्वस्थ चिन्ता करबाक जरूरत नहि अछि
मुदा ई सोच सही नहि अछि कि कि‌आजुक आदत भविष्य्यक स्वास्थ्य तय करैत अछि
हँ युवा अवस्थामे खराब खानपान आ नियमित दिनाचर्य रहत बाद मे बीमारक खतरा बढ़ैत जाइत अछि
कहली हम एक डॉक्टरक लेख पढ़लिय जे कहे छलाह जे स्वास्थ्य रहबाक लेल नियमितता सबस महत्वपूर्ण चीज अछि
बिलकुल एक दिन व्यायामक कयेलसँ फायदा नहि होइत अछि बल्कि लगातार करए जरूरी छै
सच कहू तऽ समय पर भोजन करनाइ सेहो बहुत आवश्यक अछि
हँ अनयमित भोजन स पाचन तन्त्र प्रभावित ‌होइत छै आ अनेक समस्या उत्पन्न कतऽ छी
हमरा लगैत अछि जे घरक बनल ताजा भोजन सबस उत्तम होइत अछि
बिल्कुल कियोंकी घरक भजन मे स्वच्छता आ पोषण दोनो रहत छै
कलि ह हम देखलु जे बहुत लोग जल्दी जल्दी भोजन करै छथिन ई आदत से ओ ठीक नहि अछि भोजन धीरे धीरे आराम से खायबाक चाहि
सच कहू त स्वस्थ आ खुशीे बीच बहुत गहरा संबन्ध अछि
हँ स्वस्थ्य व्यक्ति सामान्यता बेसी खुशी ऊर्जवान आ सकारात्मक रह अछि
हमरा लागइत अछि जे प्राकृतिक